तऽ आइ के अपन सब के टॉपिक छै हमर फेवरेट चार
अच्छा तऽ तोर फेवरेट एक्टर कोन छऔ
ह सही बात कहियौ तऽ हमरा ओतेक केओ फेवरेट लगिते नहि छौ कोनो हीरो लेकिन अखन के देखी तऽ हमरा एक्टिंग मतलब जे यंग एक्टर सब ने वीकी कौशल एहन सब टाइप के से एक्टिंग कनि ज्यादा बढ़िया लागै या हुँ जे अखन एलइ या वङग रैना ल एना एना टाइप के से सब नीक लागैए तोरा कोन कोन हीरो नीक लागै छौ
वी के्टर हमरा नीक लग रह या लेकिन हँ जहन कनि छोट छलियै वरुण धवन के बहुत नीक लागे छले ओहिस कनी बड़ ्का भेल ते सिद्धार्थ मलहोत्रा बन लागऽ लागल एनाहिते जे जे मुवी ह
सही बात तऽ सही कहली
जे जे मूवी देखे छियै ओ मूवी सब नीक लागल रहै छै एक्टरे
हँ सिद्धार्थ मल्होत्रा एकटाइम पर हमरो बड्ड नीक लागै छलौ जखन ओकर फिल्म आयल छलह ओ वला शेरशाह ओ कते बढ़िया फिल्म छले गे जते मतलब देखलियए अखनो तक अगर ओकर गाना सब सुनि लै छियै तऽ कोना जाइ छै ने की ओ इमोशन फिल्म छले जे एकदम लागे छले बाप रे बाप ओ फिल्म निक लागेल छलै लेकिन एगोबात कहियो त पहिलेको के एक्टर र सब बढ़िए होइत छै एहन किछ नहि होइ छै लेकिन वह छै तू जेना कहली ने फिल्म देख क तखन पसन्द आबै छै तऽ उएह बड नीक लागैत छै लेकिन हमरा जे अपन बिहार के हीरो सब छौ सेहो सब बड नीक लागेया
जेनााकि तू कहलह पहिलुक का सब सही कहली हम एगो दूगो पहिलुक काउ मुँवि सब देखने छल अभी कनिक दिन पहिले देखने छलियै जेनाभ मूवी आनन्द तऽ ओहिमे अमिताभ बच्चन राजेश खन्ना विवानंद के तऽ एते छै से तऽ बुझते छी लड़किए सब आत्महत्या कऽ ले छलै एते छलै त आ देवाओनंद बड सुन्दर छलल आ ओहो से जाय्दा मनोज कुमार हमरो एक्टर सब नीक लागै छले पहिलुक्का ओ लेकिन जे तू सही कऽ दी अपन दरभंगा बिहार के जे रहै छै से सब ओतेक उभरि कऽ नहि आबि पाबै छै लेकिन जेहो छै बहुत नीक कऽ रहल छथिन आगे जेथिन सबगोटा
हँ हमरा अपन बिहार के जे हीरो सब से सब जेना भेल मनोज बाजपा प त्रिपाठी सुशानत सिंह राजपूत छल क नीक छलै एकर सबके एक्टिंग मे ब् नीक लागैए एगो यूपी के एक्टर छौ एखन नयका सिद्धान्त चतुर्वेदी ओकरो बड्ड नीक लागैए हमरा ओ ओकर हीरो एक दिन तोरा अी क् लागै छ
हँ सिद्धानं्त चतुर्वेदी ओ तऽ बहुत नीक लागे हा हमरा आ तू कहली एत नाम हमरा पंकज त्रिपाठी बहुत नीक लाग पंकज त्रिपाठी जे रोज करे छै से देखै छी एकदम मजेदार लागे छै जहाँ देख के मुह के देख क लागै छै पैसा वसूल मूवी देखली हन एहन लागै छै जेनाकि स्त्री सब स्त्री टू सब देखलियै एकदम मन खुश कऽ देल ओते नीक चल
ई बात तऽ सही कहली जखन इम्हर के एक्टर सब ने जे रोल करतौ ने एकदम बढ़िया से इम्हर वाला हीरो सब जे रोल कर एकम ओहि घुस जेतउ जाइ छै जखन पंकज त्रिपाठी रोल करे छै सालीन कालीन वहियाद के तऽ ओहि में देखे छी ओहिमे कालीन भैया बनल रहे छै ती एकदम गैंगस्टर गुं्डा वाला रूल एकदम खन कोनो मूवी मे कॉमिक वाला रोल करतौ तऽ ओकर कॉमिक टाइमंग गजब के होइ छै सीरियस रोल कोमे करेके रहत सीरियस गजब के करतो गजब से ई सब रोल करे छै मनोजो बाहर बै जखन पुलिस तुलिस बनल रहतौ तऽ अलगे सूर्यस गोज रोल करतौ जखन गुंडा जे बनल रहतौ जेना गैंग सबमे गुंडई वला बढ़िया रोल ओ सब करै छै लेकिन हँ आइ क्य खाली इएह जे किछु किछु बॉलीवुड सब मे हीरो हिरोइन सब मे भार भतीजा बात खुद होइ छै ने बहुते से सब खराा छै जे हीरो हिरोइन के बच्चा छै बेटा छै भाय छै चाहे ओ नीक छै नहि छै ओकरा लेलक काज करेलक ओ ओकरे स काट देलक फिर देलक से हमरा नहि नीक लागै एखन जे रणवीर सिंह के फिल्म आयल छल धुरनधर ओहि पर तोरा केहन लागल छलौ ओकर
तऽ सही बात कहली तू जे हीरो हेरोइन के एक्टर रहै छै तऽ ओकर बच्चा सबके दऽ दै छै ओकर बच्चा सबके जाादा फायदा एने बहुत एहन एक्टर सब होइ छै जेकरा आबै नहि छै ओ काबिल रहै छै लेकिन तखनो ओकरा अपन माय बाप के नाम पर ओते फेमस भऽ जाइ छै जेनाकि एगो आयल छलै एगो मूवि की कहै छै ओकर नूतन के पोती के छलै शायद ओ हममे नहि याद सुननी हँ नोटबुक केहन केहन मूवी छलै ओ आ नही लेकिन जेएह छै ने जे ओतेक काबिल नहि होइ छै ओकरा ओतेक बाद मे नहि मिलै छै एगो दूगो भले ही मिल जाय बाद मे नहि मिल पाबै छै एनाहिते होइ छै लेकिन आदमियो सब रह अपनो सब देखे छियै जेना जनता सब तऽ नीक अंकलन करबै तऽ ठीकसँ देखै छियै तऽ समझ पाबै छी जे नहि ई नहि नीक छै तऽ ओकरा नहि ओतेक पसन्द करै छै तेन इह चूहा मे कखनो कोनो कोनो चमक जाइ छै
हो ई तू की कही की कहे छै अथी ओहि मे जेना धुरंधर मूवी आयल छले तऽ धुरन्दर मूवी मे हम देखने रहियै तऽ ओकर एक्टिंग गजब के लागल छले जबकि देखि गुंडी मूवी मे ओहो रणवीरो सिंह छल आ ओहिके बाद की कहे छै अर्जुनू कपूर छले रणवीर सिंह एतेक आगे भऽ गेले रणवीर सिंह केते बढ़िया बढ़िया रोल केल एक्टिंग केल एकदम लीड रोल मे बढ़ियागे देखर्जुन ओटेंट छल अपन बाप दादा चाचा के नाम पर आबि गेल छले इंडस्ट्री मे तऽ फल करै गेल ओकर ओते नामो नहि भेलै आ रणवीर सिंहलग कह ोप गेल कतेक उ केी रह छै एखन दुर मु कत पूरा सब के मूड कि भऽ गेल छलै देख कऽ बनि गेल छ
एकदम सही बात कहलहि तू जेनाकि धुरन्धर दऽ कहलहि धुरन्धर तऽ हम की कहियो पहिल देखलियै फोन पर दोसर छलियौ हॉल मे सिनेमा हॉल में देखय लै एकदम पैसा वसूल मजेद मुवी छै जेना देखाबै छै ओहि मूवी मे केना पैसा के तेला मेला करै छै नेपाल ाल सकेना करै छलै ओ गेंगस्टर एगो छलै पैसा के केना कतेक हजार करोड़ नकली पैसा छलै तऽ ई सब देख कऽ ई सब देख कऽ बहुत आदमी के ज्ञानो आबै छै और सब नीको बहुत लागे छै जे हँ नीक मूवी बनेने छलै
के नीक लागे छै जादाा देखे मे कोन हीरो अखन ओना यंग में तोरा कोन हीरो पसन्द छ
यंग में ते हीरो ओते न ह लेकिन इहे छै कनि उ वेब सीरीज सब जे बनाबैत रहैत है ओहिमे एगो रोहित शराफ कऽ के के छै ऊ बड सुंदर लागे ये एकदम बहुत सुंदर लागे या ऊ लड़का कामराा
हँ ई तऽ सही कही रोहित शराफ आ वेब सीरीज वाल व्रम न्सी नीक लागे छै ओहो ब नीक एकटिंग करे छै
एकदम सही कहलन्हि तू विक्रान्त मेसी के हम केना बिसरि गेलियै विक्रान्त मेसी एक दम मस्त हीरो लागैया हमरा ओकर हम एगो देखने छलियै की कहे छै ब्रोकन बट ब्यूटिफुल एतेक मस्त छले उ मन पसंन्दीदा हमर तऽ बहुत दिन तक मन पसन्दीदा उएह रहल छलौ उ ओ ओकर गाना सब हर चीज
ओ तऽ छैहे आ ओकर फिल्म टूएल्थ फेल ओ मूवीके तऽ किछु कहनामे नहि छै कतै बढ़िआँ फिल्म छै ने ओ ओ फिल्म तऽ सबके आनन्ददायक कऽ देने रहय
बिल
मतलब अलग लेवल के प्रोत्साहन देने रहय ओ फिल्म आदमी के
ह बिलकुल सही बात कहली तू टूएल्थ फेल ओहिमे आदमी के एहन ओ सब एहन मूवी छै जे आदमी के बहुत किछ सिखाबे छै बहुत किछ एहन सिख सिखाबै छै जे कतबो मे अगर मेहनत करै छी ही तऽ तोरा सफलता मिलबे एहन नहि होइ छै कि तूं आइ मेहनत कऽ लेलही काल्हिले तोरा मिल जेतो रिजल्ट लेकिन सफल ताक के रिजल्ट मिलबे करै छै जेनाकि ओ हीरो देखाबै छै कते ओ मेहनत करै छै कते बेर ओहो फेल भेलै लेकिन सफलता ओकरा मिलबे केलै अन्तमे
ह ई तऽ सही कहलहि एनेहिते ओ तू जे कहने रहि रोहित सराफ ओ तऽ सही में बड्ड क्यूट छै गे ओतऽ ओ हीरो हमरा बड्ड नीक लागे ओकर वेब सीरीज सब आबे छौ बड्ड नीक एक्टिंग करै छै ततबे नीक एक्टिंग करै छै तते क्यूट ओकर मुँहो छै ने ओ बड्ड क्यूट लागै छै
हँ बिलकुल सही कहलिओ ओकर एगो मूवियो आयल छलै की कहै छै वरुण धवन जान्नवी कपूर एकरा सब संगे जेना कि देखहि तू की कहने छलन्हि हीरो हिरोइन के बच्चा सब रहै छै ले फेर उहै मे कोनो कोनो एहनो होइ छै जे बहुत काबिलो रहै छै जेना की श्री देेवी के बेटी हमरा बड़ सुंन्दर लागे जतबी सुन्दर छै ओतबी नीक एक्टिंग करै छै सब किछ नीक करै छै हमरा बहुत नीक लाग जानवी कपूर आओर ओहिने श्रद्धा कपूर श्रद्धू कपूर हमरा
अरे हीरो के बात करने छोड़ने हँ
हँ हँ तऽ फेर हीरो हीरो सब के होइ छै तऽ ही रो मे वरुण धवन छै छै जाने पहिचानसँ एयलै लेकिन तखनो नीके छै
हँ नीके करै छै कऽ ले छै कॉमिक टाइमिंगो नीक छै लेकिन कॉमिकल हीरो छै कनि ओ कॉमिक मूवीज करै छै तऽ ज्यादा बढ़िआ ओकरा पर सेट करै छै ने ओकरा पर सीरियस रोलसँ जादा कनि कॉमिकल जोरियल एहने रोल सब हँसी मजाक वाला ज्यादा सेट खाय छै
ह सही कहली तऽ हमरा हीरो मे अगर एकदम सब मिला कऽ देखी तऽ सिद्धार्थ मल्होत्रा नीक लागैया बॉलीवुड मे देखबी तऽ ह सिद्धारथ मलहो एकटा नीक लागैया एकदम नीक सँ अपन रोलसभ निभाबै छौ हर चीज एकदम नीक करै छै
रखै छियो आइ अपन सबके बात भए गेले एतेक समाप्त करैत छी
ठीक छै
ह ह